हेलो
हँ
सभ ठीक छै न आइ हम एकटा अलग विषय पर गप करब खाली साझ हम गामक चौक पर बैसल छलु ओतय किछु लोग खेती पढ़ाई आ रोजगार बारे में चर्चा कए रहल छले बात बहुत रो चक लागल हमहुँ सुनै लगलिय
हँ एहन विषयपर चर्चा हमेशा उपयोगी होइत छै अलग अलग लोकल अनुभव सुनैय लेल भेटैत छै तखन चर्चा केना शुरू भेल
कहलक जे आजुक समय में पढ़ाई बहुत जरूरी बिना ज्ञानक आगा बढ़ब कठिन भए गेल छैय ओ अपन विचार विस्तार से रखलक बहुत लोग ओकर बात से सहम छल
पढ़ाइके म महत्व अब अस आविष्कार नहि एकल जा सकैत छैय मुद्दा केवल किताब पढ़ला स सभ किछु सम्भव होइत छैय कि दोसर लोक की कहैत छल।
तखन एक बुजुर्ग व्यक्ति कहला जे पढ़ाई जरूर छैय मुदा अनुभव सेहो ओतेक जरूरी छैय जीवनक बहुत बात किताब से नहि बल्कि अनुभव से सीखल जाइत छैय हुनकर बात सुनी सब ध्यान देखब लगल।
ई त सही बात छैय पढ़ाइ पढ़ाइ अनुभव दुगुन अपन अपन महत्व छैय एकटा सा ज्ञान भेटैत छैय दोसर सा समझ दुगुन मेल बहुत जरूरी छैय।
फेर एक किसान कहलक जे खेती सेहो एकटा पैघ ज्ञान छैय मौसम माटी या फसलक जानकारी बिना खेती सफल नही भय सकैत छैय ई सुनी कतेको लोकल प्रभावित भेल।
हँ बहुत लोक खेती के साधारण काज बुझैत छथि मुदा असल मे एहि मे बहुत अनुभवसँ समझक जरूरत पड़ैत छैय किसान सब बहुत मेहनत करैत छथि।
चर्चा धीरे धीरे युवा सभक भविष्य पर आबि गेल सभ अपन अपन विचार रखय लगल केओ व्यवसायक पक्षमे छल केओ नौकरी वातावरण बहुत रोचक भइ गेल छल।
हआ तखन लोक की निष्कर्ष पर पहुँचला अलग अलग विचार होय पर चर्चा बहुत रोचक भ जाइत छैय आगाँ बताउ
अंतमे सब एही बात पर सहमत भेल जे कोनो काज छोट या पैघ नह होइ छैय जहि में ईमानदारी से मेहनत कल जाय तऽ हर क्षेत्र मे सम्मान आ सफलता भेट सकैत छैय ई बात सबके नीक लागल
बिलकुल सही आदमीक पहचान होकर कर्म से होइत छैय पैेशा न होइ मेहनतसँ लगन हमेशा महोत्सव रखैत छैय ई बहुत सुन्दर विचार छैय।
ओहि दिनक चर्चाँ से हमरा बहुत नीक सीख भेटल अलग अलग लोकल अनुभव सुन कऽ सोच विचारक होइत छैय एहि कारण एहन बातचीत बहुत उपयोगी लागैत छैय।
हँ जखन लोक खुली के अपन विचार साझा करते छथि तख कन सभकेँ किछु ने किछु सीखै लेल भेटैत छैय आइके चर्चा सचमे बहुत रोचक रहल सुनिके बहुत अनजाद भेल।
चर्चा समाप्त होयबाक बादो बहुत लोक चौक पर बैसल रहल केओ चाय पीबैत छल केओ अपना विचार साझा करैत छल वातावरण बहुत अपनापन से भरल छल सब आराम से गप करैत छलाह कोनो जल्दी नहि छल
हँ गमक चौकक ई विशेषता होइत छैय। लोक ओतहि सिर्फ बेस बेसक लेल हानि बल्कि एक दोसरसँ जुड़ल रहबह लेक सेहो अबैत छथि एहिसँ अपनापन बनल रहैत छैय बहुत नीक परम्परा छैय।
अखन एक युवक उठ के कहलक जे आजुक युवा सब बहुत जल्दी परिणाम चाहैत छथि धैर्य कम बए गेल छैय ओ कहलक जे सफलता लेल सबय निरंतर प्रयास जरुरी छैय। सब ध्यान से सुनैत छलहुँ।
ई बात तर सच में सोचबाक योग छैय तइ बहुत बहु जल्दी हार मानि लैत छैय। जखन परिणाम देरसँ आबैत छैय तखन उत्साह कम भढ़ जाइत छैय मुद्दा धैर्य बहुत जरूरी छैय।
एक बुजुर्ग मुस्ती दै क कखल जे गाछ लगेलाक बाद फल लेल प्रतीक्षा करबाका पड़ैत छैय रोज गाछ के खिचना से ओ जल्दी पैघ नहि होइ एहि बात प सब हाँसी पड़ला। मुदा सिख बहुत गहरी छल।
ई बहुत सुन्दर उदाहरण छल प्राकृतिक स्वयं धैर्यक महत्व सिखब छैय किछु चीज समय लेते छैय एहि सत्य से सरिकार करबाक चाही
फेर एक शिक्षक कहला जे असफलता से डरायब नहि चाही जे केओ गलती नहि करत त ऽ सिखत केना गलती सिखबाक एकटा हिस्सा छैय ई सुधी युवा सब गभीर रहि गेल।
बिलकुल सही असफलता अन्त नहि होइत छैय बहुत बेर ओ सफलता दिस जयबाक रास्ता बनैत छैय सब आदमी एक सब आदमी के हार न मानवक चाही
चर्चा आगाँ बढ़त तऽ केओ कहलक जे आजुक समयमे लोक एक दोसर के तुलना बहुत करैत छथिन एहि कारण अनावश्यक चिन्ता बढ़ैत छैय सबके अपन गतिसँ आगाँ बढ़बाक चाही।
हँ तुलना अक्सर खुशी कम करय दैत छैय हर व्यक्ति परिस्थिति अलग होइत छैय। एहि कारण अपन लक्ष्यपर ध्यान देब बेसी उचित छैय ई बहुत महत्वपूर्ण बात छैय।
धीरे धीरे साँझ गहरा लागल लगैत छल जे चर्चा से सबके किछु ने किछु सीख भेटल
ई एहन बेटक सबस पैघ सफलता छै जखन लोक किछु नहि सोचि कर घर लौटते छथि तखन बातचित समर्थक कहलै इजायत छै बहुत नीक माहौल रहल होय ह
हँ घर लौटैत समय हमहुूँ बहुत सोचैत रहलिय मेहनत धैर्य सीख आ सकारात्मक सोच एहि सब बात पर मन विचार करैत रहल एक साधारण साज बहुत उपयोगी बनि गेल
सचमे जीवनक बहुत पैघ सीख एहन साधारण बातचीत से भेटैत छै जरूरी स ई छै जे हमसभ सुनबाक आ समझबाक इच्छा रखी आइके ई चर्चा बहुत रोचक रहल सु सुने बहुत अन्दाज भेल
दोसर दिन जखन हम फेर चौक पर गेलियौ तखन काल्हि चर्चा एखनो लोकक बीच चलि रहल छल बहुत लोक अपन अपन राय दैत छलह केओ कहैत छल जे धैर्य सभस जरूरी छै केओ मेहनतक मजबूत पर जोर देैत छल चर्चा फेर रोचक भए गेल
हँ जखन कोनो विषय लोकक मोनके छू ले छै तखन ओ चर्चा जल्दी समाप्त नहि होइत छै लोक ओकरा पर बहुत दिन तक सोचैत रहैत छै ई बहुत नीक बात छै
तखन एक युवक कहलक जे मोबाइल मनोरञ्जक कारण बहुत समय नष्ट भए जाय छै लोक अपन लक्ष्य से भटकए लगैत छथिन एहि कारण समयक सही उपयोगी जरुरी छै सब गम गम्भीर भयके सुनैत छला
ई बात तऽ कालिक बहुत महत्वपूर्ण भए गेल छै समय जतक मूल्यवान छै ओतेक शायद लोक नहि बेचैत छै एक बेर समय निकलि गेल तर पेर वापस नहि आबैत छै
एक दोसर व्यक्ति कहलक जे श्री व्यव रहब पर्याप्त नहि छै सही दिशा मे मेहनत करब जरूरी छै जे दिशा गलत होय तऽ मेहनत बहु बादो परिणाम संतोषजनक नहि होइ छै
वा ई त बहुत गहरी बात छै मेहनतसँ सही दिशा दुनू संग संग जरूरी छै एकटा बिना दोसर अधूरा अछि ई बात सभके बुझबाक चाही
तखन शिक्षक फेल कयलन जे पिकअप कखनो बन्द नहि करबाक चाही जकर शिखा बंद भय जाय छै ओकर विकास सेहो रुकि जाय छै उम्र चाहे जतक ओ ज्ञान हमेशा बढ़ाओल जा सकैय ठीके अछि तब आज क लिए इतना ही